की हाल छै
ठीक छै अहाँ के हाल चाल कैसन छै
हमरो हाल चाल ठीक छै वैसे अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना तऽ हो गेल छै तऽ अहाँके गर्मी छै
हँ हमरा क ने तऽ बहुत गर्मी पड़ै छै अहाँ कनि गर्मी नहि पड़ै छै
हमरो यहाँ गर्मी पड़ै छै तब अहाँके की की खाना भेल छै छै
आज त' हम खानेमे कहू तऽ सुबहके खानामे चावल दालि सब्जी इएहसभ खयलियै अहाँ कहल जाय अहाँ की खयलि ह
हँ हम अहु इएहे सब खैली छी तब अहाँके खाना बनाबै आ जाइ छै
हँ हम तऽ खाना बना लेबली अहाँके खाना पीना न आबे ल बनाबे हम तऽ कहैलिय तऽ हम जाादा बाहरेके खाना खाइ छी हमरा बाहरके खाना बड़ नीक लागेला अहाँ घरेके खयली कि बाहरके
हम तऽ घरके खाना खाइ छियै अहाँके भी बाहरके खाना न खायके चाहियै बाहरके खाना सेहतके लेल हानिकारक होइत छै अहाँके घरके खाना खायके चाहियै
ह्म्म ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहली अहाँके गरमीके छुट्टी भऽ गेल हमर तऽ कॉलेज के गर्मी के छुट्टी लगभग वही बाइस से तेइस दिन के भेल छै ह ह हेते केतना दिनक के भेल छै
भेल छै तऽ अहाँके कॉलेजके होमवर्क बनि गेल छै
न अभी तऽ हम कुछो नहि बनेली ह अहाँ बना लेली
हमर त तइका मइका बाकी छै बाकी सब तऽ बन गेल छै तब अहाँके खानामे की की बना लेबै छीयै
हम तऽ कहिली तऽ हम खाने मे चावल दाल सब्जी कचौड़ी रोटी ईसभ बना लेबली अहाँ की की बना लेबली
हमहुं पुलाव कचौड़ी खीर छोला भटूरा मटर पनीर ईसभ बना लेबै छी तब अहाँके गाछी छै य आम के
हँ हमरा पास तऽ आम के बगीचा छै अहाँके पास नहि छै
हमरो पास छै लेकिन हमरा पास जादा न छै चारे पाँंच गो आम के पेड़ छै आहा के पास कितना आम के पेड़ छै
हमरो पास उहे लगभग बीस से पच्चीस गो छै जाहिमे से हम दस गो पेड़ बेच देेबी आ ओ दस गो रख लेबी खााय लेस अहाँके आम जादा अच्छा लागे लेक लीची
हमरा तऽ ज्यादा आम अच्छा लागैत छै हमरा पास लीचियओ के दू चारि गो पेड़ छै लेकिन हमरा ज्यादा आम ही अच्छा लागैत छै अहाँके आम अच्छा लागैत छै
हमरा तऽ आमो अच्छा लागे रहे लीचियो अच्छा लगेैला काहे कि जब लीचीके सीजन हो गेलला तऽ आम नहि रहेला जब आमके सीजन हो गेललाा तऽ लीची नहि रहेला रहला हमरा दुनू बड़ नीक लागै छै वैसे अहाँके आमके जूस पसन्द छै
हँ हमरा तऽ आमके जूस पसन्द छै अहाँके पसन्द छै
नहि हमरा तऽ नहि पसन्द छै हमरा तऽ लीचीके जूस बड़ नीक लागेला
ओ अहाँं के लीची के जूस बनाबय आ जाय छै
हँ ओ तऽ बहुत इजी होके लए बनाबे अहाँके नहि आबे ल बनावे
ना हमरा तऽ ना आबैत छै लीचीके जूस हम कबो नहि बननेे छियै तब अहाँ खानामे भी की की बना लेबै छियै
हम तऽ कहिली तऽ हम खानामे चावल दाल सब्जी रोटी कचौड़ी गुलाब जामुन ईसभ बना लेबै
ओ अहाँ तऽ बहुत अच्छा बात कहै छियै तब अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै
हमर तऽ पढ़ पढ़ाइ लिखाइ ठीके चलै छै लेकिन का कहू लाइटके वजहसँ नहि पढ़ि पावल इह लए अभी हम कॉलेजके होमवर्क नहि बनाबेली वैसे अहाँके ने लाइट रहे ला कि कट जाला
हमरा यहाँ तऽ लाइट रहैत छै हमर गाँवके तऽ बहुत विकास तरक्की भेल छै सरकार मदद करैत छै हर घर बिजली हइ लाइट कबो काल ही कटैत छै बाकी दिन भर रहैत छै लाइट अहाँके यहाँ लाइट नहि रहैत छै की
नहि हमरा कनि तऽ लाय नहि रहे छै उहे दिन भर मे एक दू बार आबे ल अभी हमरा कने अभियो लाइट कटल छै
ओ ई तऽ बहुत बुरा बात छै ई पर अहाँके यहाँ लाइट जरूर आ जेतै तब अहाँके बगीचामे दिन भर रहैत छी कि घरे
हम तऽ कहली तऽ घरे तऽ दिन भर लइटबा कटल रहेला त हम तऽ दिन भर बगीचे मे रह काहे कि गाछी मे हवा उवा आा ठीक लागल अहाँके पास अहाँ गाछीमे जायली त घरे ही रहली दिन भर
हमहुँ तऽ गाछिए मे रहैत छी कि जादातर काहेकि गरमी इतना छै कि गाछीेमे मोन करै छै रहैके गाछीमे ठण्डा ठण्डा हवा चलै छै
ई त हँ हमरा कह तऽ बहुत बहुत गर्मी पड़ै छै वैसे ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहिलैसे गाछिेमे ज्याददा मजा आबै ल वैसे अहाँ कनि गर्मी नहि पड़ै छै
हमरो यहाँ गर्मी बहुत पड़ैत छै तब अहाँके यहाँ गर्मीमे की की खाइ छियै
हम तऽ कहिनी तऽ गर्मीमे हमरा ठण्डा चीज ज्यादा पसन्द छै जैसेकि हमरा तऽ सभसे अच्छा लगेला बरफ आइसक्रीम ऐसे अहाँके कोन आइसक्रीम नीक लागेला
हमरा तऽ आइसक्रीम नहि अच्छा लागै छै काहेकि ठण्डा चीज हम जायदा नहि खाइ छियै अहाँके डॉक्टर मना कयले
तऽ अहाँ गर्मीके दिनमे गर्मीए चीज खााय लए ठण्डा चीज नहि खााय लए
ज्यादा नहि खाइ छी तऽ अहाँके आइस्क्रीममे कोन कोन चीज अच्छा लागैत छै
अहाँ की कहलीै अहाँ तरा फेरोसँ कहब हमरा तऽ आइसक्रीम कहू तऽ हमरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चोकोवार बटर स्टॉक इहे सब बड़ नीक लागल वइसे अहाँके मिठाइ पसन्द छै कि इहो नहि पसन्द छै
हमरा तऽ मिठाइ खूब पसन्द छै मिथिलाञ्चलमे मिठाइ खायके मजा ही कछु आओर छै
अहाँ के कोन न हमरा तऽ मिठाई बनाब नै आबै छै अहाँके कोन मिठाइ पसन्द छै
हमरा तऽ गुलाब जामुन रसगुल्ला ईसभ बहुत पसन्द छै अहाँके कोन मिठाइ पसन्द छै
हमरा तऽ सबसे अच्छा रसमा धुरी लागगेला
ओ ई तऽ बहुत अच्छा अपनेके पसन्द बा तऽ और अहाँके रसमलाई बनाबे आबै
नहि हमत तऽ मिठाइमे कोनो मिठाई बनाबे नहि आबेला ओइसे अहांके कोन लड्डू अच्छा लागेला मोतीचूड़के की बेसन के
ह त आ
लड्डू बनाबै
नहि हमरा तऽ नहि आबै छै बुनियाके लड्डू बनाबे अहाँके आबे ल
हमरा त' आबै छै बुनियाके लड्डू बनाबै तब अहाँके लड्डू बनाबैके सीखैके छै छै
हँ हम धीरे धीरे करके सीख जायब वैसे अहाँ बतैबै ने कि अहाँके मोती चूरके लड्डू जादा अच्छा लागय अय कि बेसन के
हमरा तऽ बेसनके लड्डू अच्छा लागै छै अहाँके की चीज के लड्डू अच्छा लागै छै
हमरा तऽ हमरो बेसनेके लड्डू अच्छा लागै ह मोतीचूरके लड्डू उतना खास नहीं लागेला वैसे अहाँके सेब के जूस कैसन लागेला
हमर तऽ सेब के जूस हम कहियो न पी ले छीयै लेक इन हम कबो पीके बतेबे तऽ कैसन लागे छै से ब तबी रुउआके अहाँके सेबके जूस बनायमबे अबै छै की
ओ तऽ बड़ इजी हो गेललए बनाबै हमरा बनाबै तऽ आबै लए लेकिन हम नहि पीली हमरा अच्छा नहि लागेला
ओ तब अहाँके लीची के पेड़ छै
हँ हमरा पास तऽ लीचीके बगीचा हइ लगभग उहो दस पन्द्रह गो पेड़ होतै अहाँके पास लीचीके पेड़ नहि छै
हमरा पास भी लीची के पेड़ दू चारि गो छै लेकिन लीची उताना फड़ले बेर के तऽ हम खरीद के ही खाय छी लीची ओहिसे अहाँ के क गो लीची के पेड़ छै
हम तऽ कहेली तऽ हमरा पास लगभग सात आठ गो होय लेकिन का कहू एक बार तऽ सारा लीचीमे हमर पिलुए निकलक दस गो तोरेलि खााय लए तऽ ओहिमे से नओ गोमे पिलुे रहे लए एहि साल हमर लीची उतना अच्छासँ नहि भेल छै
हँ एमकि जे मेघ कम भेले जे तऽ लीची पे न असर पड़ले छै उतना आछा लीची अच्छा न फड़ल छै फिर भी अगला साल से अच्छा फड़तै तऽ अहाँके व्यापारी लीची खरीदै छी की
नहि हम तऽ सात आठे गो पेड़ छै तऽ खाय लए रख देबी आमके पेड़ ब जादा तऽ आम बेच देबेली ओहिसे अहाँके मैगी कैसन लागेला
हँ तऽ मैगी नहि अच्छा लगैत छै कहली ने रौआ से कि हमरा बाहरके खाना अच्छा नहि लगैत छै घरके ही खाना अच्छा लगैत छै
तऽ मैगी तऽ अहाँ घरे बना के खा सक
लेकिन ओहिमे बारा झमेला छै त एहि लेल हम न खाइ छियै अहाँके मैगी अच्छा लागै छै कि
हँ हमरा तऽ मैगी बड़ नीक लागैत छै हम तऽ रोज सुबह अ शाम के नाश्ता मे मैगी खाली बना के खुदे से
ओ लेकिन हमरा तऽ न पसन्द छै तऽ अहाँ आओर कथी कथि बना लेबै छी
हम तऽ खाना मे कहिली तऽ इहे सब बना लेवली चावल दाल सब्जी कचौड़ी इहे सब बना लेली वैसे अहाँके कोन आम पसन्द छै
हमरा तऽ मालदेव आम पसन्द छै अहाँके कोन आम पसन्द छै
हमरो मालदोबा आम पसन्द छै का सबके तऽ मालदही आम पसन्द रहल आम के राजा ज होइ उ
अहाँके बात बहुत अच्छा छै तऽ अहाँके मालदे आम के कैगो पेड़ छै
बस उहे पाच छओ गो पेड़ है जादा मालदवा आम के पेड़ नहि छै हमरा पास
ओ हमरा पास तऽ तीन चार गो मालदेव आम के पेड़ छै आ खूब फड़े छै मालदेवा मे इतना बेजोड़ लगे छै खाय मे मे से का कहल जाय अहाँ के मालदेव आम खायमे अच्छा लागै छै
हँ बड़ नीक लागै छै वैसे अहाँसँ बात करि कऽ बड़ नीक लागल अहाँके हम फेर कहियौ बादमे कॉल करब अहाँ जरूर हमरासँ बात करब जब हम अहाँसँ कॉल
ठीक बा अहाँ से फेर बात हम जरूर करब तब तकके हम कॉल रखैत छी एहि परणाम
ठीक छै खुश रह